हेलो, नमस्कार! आओर बताइए अहाँके की हाल। चल छैय
यह के हाल चाल नीक छैय, अहाँके बताबै छैय ने हाल चाल।
हँ हमरो हालचाल सभ नीक छैय सभ अ सभ अथी छैय आओर बताबै छैय न अहाँके खाना भऽ गेलय।
हँ यहाँके तऽ खाना हो गेल छी अहाँके बताबै छी ने खाना पीना हो गेल छी।
हँ हमरो खाना भऽ गेलै अहाँके बतैए न आओर अहाँके की हाल चाल छैय सब नीक छैय न।
हँ ईहा के, तऽ हालचाल सब नीक छैय, अहाँके बताबै छैये न, हालचाल सब नीक छैय।
हँ हमरो हाल- चाल सब नीक छैय, सब बहुत अच्छाँ छैय, सभ परिवार मे सब कोइ नीक छैय, आओर बताबै छय न, अहाँके खाना मे कथि -कथि खाइ छी आज।
छियालु खााय छी, पीयाज खाइ छी, मूली खाइ छी। करैला खाइत छियई, आहाँ चिकन खाइत छियई, मटन खाइत छियई, मछली खाइत छियई, अंडा खाइत छियई, सुगर खाइत छियई, आ ई कहैत छैय लौका खाइ छैय, करैला खााय छियै, रोटी -चावल खाइ छैय, अहाँ के बताबै छैय न।
अहाँके आवाज बहुत कम आबै छैय।
अहाँके बताबै छी, न काँ, काँ खायल छियै।
हमहूँ खाइत छियै, दालि खाइत छी, चावल खाइत छी, सब्जी खाइत छी, सलाद खाइत छी, आओर बतै ने, अहाँके खाना बनाय आ जाइत छै?
हँ इहाँ तऽ खाना उना बनाबे आ जाइत छै, आ जाय छै।
हँ हमरो बनाव आ जाय छै, यहाँ के खाना में की -की बन खा लेै छै।
हम तऽ बनाबैत छी, करैला बनाबैत छी। अ अइ कथी बोलैत छी, आलू बना लेबै छी, प्याजके सब्जी बना लेबै छी, दालि बना लेबै छी, भात बना लेबै छी, रोटी बना लेबै छी, आ कथी कहैत छी ने लौ तरकारी बना लेबैत छी, कोहरा बना लेबैत छी, चिकन बना लेबै छी। मटन बना लेबै छी, अण्डा बना लेबै छी, आओरो कथी बोलै छी ने, मछली बना लेबै छी, सुगर बना लेबै छी, आ ईसब बिरयानियो बना लेबै छी, चिकन बिरयानी। चिकन अ ए चिकन बिरियानी। मटन बिरियानी, मछली बिरियानी, सुगर बिरियानी, सब बना लेबै छी, अहाँके बताबै छी ने, खाना बनाबै आवे छी।
सब्जी रोटी सब मछली मीट। सभ बना लै छियै, चिकेन बिरियानी, मटन बिरियानी, मछली बिरियानी, अण्डा बिरियानी, अण्डा करी, आ मोमोज, चाउमिन, पास्ता, बर्गर, इडली, साम्भर, ईसभ बना लै छीय। अहाँ के बताइए न। अहाँके मौ मौसम अहाँके र के कैसन छल।
इ मौसम बड़ा नीक छै, अहाँके बताबै छी ने मौसम कैसन छियै
हँ हमरो यहाँके एनके मौसम बड़ा नीक छै, बड़ा सभ नीक छै मौसम, अहाँके बतै ने, अहाँके खा खानामे, शाकाहारी खानामे सभसँ नीक खाना कोन लागै छै?
दालि -भात अचार लागै छी, ओहिमेार अचार छै ने हउ चटनी आम के चटनी, आ निम्बू चटनी, तऽ बड़ा मजा आ जाइ छै खाय मे।
वैसेी जोर से बोलियै ने, अहाँ धीरे धीरे क बोलै छै।
अहाँके पहिले दालि खाइत छी भात खाइत छी आ ओहिमे अचारके चटनी मिल जाइत छै आमके तऽ बड़ा नीक लगैत छै। अहाँके बताबै छीन सबसँ अहाँके स्वादिष्ट कोन खाना
हँ हमरा स्वादिष्ट लागै छै खाना मे दाल -चावल, आ पनीर आलू के सब्ज जी आ चटनी, कच्चा आम के, आ फिर सलाद में खीरा चु चुकन्दर, गाजर, नीमू अ इहे सब नीक लागे छै और बते न अहाँ के और के मौसम कैसन छै आ नीक छै ने रौदा उदा ओ गल छै।
न यह के तऽ मौसम ठीक रौ अहा रौ उगल छै।
हँ हमरा ओ ते बड़ा रौदा उगल छै ई बड़ा कड़ा घाम रौदा उगल छै। बड़ा मौसम खराब चलैत छै बहुत गर्मी पड़ैत छै।
माताजी पिताजी दादाजी दादीजी फूआ जी
हँ हमर माता पिता दादा दादी भाय बहन फूफा फूफी हँ सब केू के क देबै ना निकला अहूँं के कह अहूँं के अपना खानदान मे सब केहू के क देबै कि न निकला रौदा मे।
बेटा जी भतीजाजी चाच जी के क देवे छियै इस न निकललाा।
हँ हमरा बेटााजी नहि हथिन अहके बेटााजी के कह देबै
अ एकटा जना होथि
नहि हमरा बेटा जी नहि हथिन आओर बताबै छी ने अहाँके फुलवाारी में कोन कोन से पेड़ लगेले छी आम के
मालदेव लगैले छीियै दालमा लगैले छीिय ई बीजु लग छै बीजुग के छोट टका बीजू पैइ छै ल लगने छियै आ गोलका मे लगल बहुत किु सब किसिम किसिम के आल छै लेकिन नाम न पता छै य एक सए बीसे पेड़ छै तीसो आ लीचीके पेड़ छियै आओर कहैत छैिय ने हम कथिी कहैत छै निम्बूके पेड़ छियै अमरूदके पेड़ छियै जलेबीके पेड़ छियै अहाँके बताबै छी
हमरा पेड़ छियै आम के पेड़ छियै आममे जर्दा आम मालदेव आम किशनभोग आम बम्बई आम, सिपिया आम इहे सब आम के पेड़ छियै फेर ह अह बता दी आऔरो हमरा पेड़ छ नंबू के दूगो कटहल के दूगो पपीता के पेड़ छिय तीन गो अमरूद के पेड़ छियै। फेर दूगो केला के पेड़ छियै, एगोो गुलर के पेड़ छियै, फेर अहाँके बता दिय कि हम अपना घरे लौका के भी पेड़ झाड़ लगेले छियै, फेर घिउरा के झाड़ लगेले छियै, फेर फूल भी काफी लगेले छियै। फूलमे हम गेन्दाके फूल लगैले छी, ओड़हुलके फूल लगैेले छियै, फेर अहाँके बता दी हम लगैले छियै, चम्पा चमेलीके फूल लगैले छियै, रात रानीके फूल लगैले छियै, गुड़गुजुआ फूल लगैले छियै। जटाामासी के फूल लगेले छीिये हम इहे सब बहुत पेड़ पौधा लगेले छीये और बते न अहा के केना घूमे उमे के मन करे छै कि न एतना रौदा उगे छै। तऽ केना ओ ठंडा इलाका मे घूमे के मन। को छै को एलै कि नहि करै छै किना
घूमयके तऽ मोन करै छै चल छै ई बिहारी वाटर पार्क। हेलो। हेलो।
बोलिए ने बाजू ने अहाँके हेलो।
वाटर पार्क चलै छियै ई मोशी
हँ चलैत छी जरूर चलैत छी
अबै छै ने आर चलै छै रोला पड़ गाँधी मै मैदान आ बकिइ।
हू। आओर बताबै छियै ने आओर आओर न दी नहााय अहाँ के कभ गेल छियै कि न नदी उदी नहायल छियै कि न अहाँ के मित्रोके साथ नदी उदी नहाायल छी कि नहि
ह नहा तो अभी न छै चले छै अहाँ के नदी नहाते ने डूब जाय छिय डब जेय छै जब मर जाय छै त उ लाग चले छै। ओहिसँ नहि जाइ छै। के
हँ ठीके करै छै छी नहि जाइ छी तऽ
ूब बस कोनो हँ ई बात देखियै अहाँके जाइत छियै
अ न हमूँ न जाइ छी पहिले बारा नहााय छीियै लेकिन न नहाै छी हम हमरो मन न करै छी नदी न आओर बतै न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सब कैसन चलत छै सब नीक से चलत छै ने।
हू ह। ल पढ़ाइ लिखाइ बड़ न चल यहाँ पढ़इ लिखइ बड़ा नीक चल छै हेलो।
हँ बाह आओर अहाँके कोन से कक्षा मे पढ़ै छीियै।
नवीस प
ओ अहाँके सबसे नीक विषय कोन छै कोन सबसे नीक विषय अहाँके। कोन सा लागै छै
लागैै छै त विज्ञान जीव विज्ञान हिन्दी इंग्लिश इएह लागै छै अहाँके कोन क्लासमे पढ़ै छियै इसकुलमे
हम पढ़ै छीियै बारहावी कला बारहावी कक्षामे पढ़ै छियै आ हमरा हमहूँ विज्ञान लेे छियै जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र आ फेर लागै छै इंग्लिश लागै छै हिंन्दी नीक लागै छै इएहसभ हमे बड़। ओझल बहुत नीक लागैत छै ईसभ पढ़यमे हमरा
अहके
ह आओर बतै छी ने अहाँके आम रस पी ले छी कहू की न। ह
ह ह नाम रस तऽ पीले छी बारा पीले छी
आम रस अहाँके कैसन लागै छै
नीक लागै छी। बारा।
हमरो काफी हमरो बड़ा निक लागे छै। बड़ा स्वादिष्ट आम रस। पियए मे लागै छै ने। ह आओर आओर बताबै छी ना आ के माता पीित लोग सब लोग खाना खा लेलथि। खाना खा लेलथिन सभलोग।
म
भोजन भोजन कऽ लेलथिन हँ हम हम मात। ल भोजन क लेल छै चल यहााँ से बात कर के बड़ा नीक लागल फोन किय थोड़ा हमरा काम ह फेरह। फेर समय सुनियै ने फेर समय मिली तऽ अहाँसँ गप सप करब अभी थोड़ा काम हइ तऽ जायके पड़तै ने समझाय छी।
ठीक छै तऽ त दस सेकेंड बीस सेकेंड जाइकेी।
आ